हेलो
हँ सखी की हालचाल छै
हमर हाल चाल त निमन छै
ह। घर मे सभ कोइ।
घर मे सभ तो नीमन छै।
हँ, सखी अहाँ कपाड़ पर चिन्ता रेखा साफ देखलऽ रहल अछि। कोनो परीक्षा के तैआरी मे समस्या भऽ रहल अछि कि
नहि सखी परीक्षा कऽ पात नहि अछि। बात ई अछि। जे आगमी महिला दिवस पर हमार कॉलेजमे नारी। सशक्तिकरण, विषय पर एकटा पैघ, भाषण आ। संवाद प्रतियोगिता अछि। हम सोचि रहल छै। जे एकरा मैथिलीमे कोन प्र। प्रभावी ढंग सँ लिखू आ बोलू। जाहि सँ सभ लोग के बात। समझमे आबाय आ समाज। असली तस्वीर सेहो सामने आबे
बस एतेक गप ई तऽ बहुत निक विषय अछि
मिथिला हमर मातृभाषा अछि। आ एहि ममे भावनाके जे प्रवाह अछि ओ कतहूँ न भेटत आउ हम दुनू गोटे एहि पर विस्तार से बात करैत छै। अहाँकेँ सम्वाद सेहो तैआर भऽ जायत आ विचार सेहो स्पष्ट भऽ जाय।
हँ।
सभसँ पहिने हमरा ई समाज नारी शक्तिकरण का। अर्थ सही अर्थ कि अछि, कि केवल महिला सभ के नौकरी भेट जनाइ शक्तिकरण।
हू। ना प्रश्न कहुल। आम तौर पर लोक समझी छै। से लड़की पढ़ी लिखी लेल कऽ। नौकरी कल कर करते लेलकऽ। त ओ शक्त भए गेल। मुदा ई आधा सत्य अछि। नारी शक्तिकरण असली अर्थ। ठीक महिला सभ। महिला सभीके अपन जीवन कऽ। निर्णय स्वयं लेबाकऽ स्वतंत्रता। हो पे चाहे ओ शिक्षा हो कैरियर हो विवाह हो या समाज मे अपन विचार रखा अधिकार जनक कोनो स्त्री बिना ककरो डर या दबावक अपन फैसला खुद लेल ता तो तखने ओ सही मायने मे सशक्त कहलाइत छठि
हँ दीदी हमरा मिथिलाञ्चल आ पूरा बिहारक ग्रामीण इलाका में आजुक दिन में भी स्थिति बहुत अलग दिखाई देत अछि हम आजु देखे छी जे कतेक गाम मे बेटी सब मैट्रिक आ इन्टर खराब त बाद पढ़ाइ छुड़ा देल जाइत अछि आ विवाह कर देल जाइत अछि
ह्म अहाँ ठीक कहि रहल अछि बहिन हमार समाजमे अजवो पितृत पितृ सत्तात्मक सोच हावी अछि केतेको गोटे शोचत छथिन जे बेटी तह पराया धन अछि एकरा पढ़ा कतऽ की लाभ धन तह बेटा पर खर्च कर रख चाही जे बुढ़ारीक लाठी बनत ई सोच समाजक विकासमे सबसँ हँ वैध बाधक अछि
हँ सची एकटा ओर गप जँ कोनो स्त्री कमाइयो रहल छथि तऽ हमसभ देखैत छी जे हुनर कमायल पैसापर हुनकर अधिकार ना रहैत अछि घरक पुरुष सदस्य ई तय करैत छथिन जे पैसा कतक खर्च हेतै की ई सशक्तिकरण भेल
एकदम नय सखी यही लेल हम कहलू जे आर्थिक रूपसँ आत्मनिर्भर होइ होइना एकटा सीढ़ी अछि मुदा पूरा सशक्तिकरण नय जखन धरी महिला भले के अपन स सम्पति आर्थिक संसाधन पर नियंत्रण नय भेटत तखन धरि ओ पूर्ण रूपसँ आजाद नय भए सकैत छथि समाज मे स्त्री के गृहलक्ष्मी तह कह कह हल जाइत अछि मुदा घरक क दे को महत्व निर्णयमे ह कर राय तक नय लेल जाइत अछि
हँ सखी मिथि मिथिलाक इतिहास तऽ नारी उद््वता से भरल अछि ने हम गार्गी मैत्रे आ भारतीय नाम सुनैत आबि रहल छी जँ प्राचीन कालमे हमर मिथिलाक एतेक उन्नत छल तऽ मध्य काल आ आधुन कालमे हमसभ पाछा कोन भा गलखू
हूँ बहुत वैध ऐतिहासिक सत्य के उजागर कय लू मिथिला उ भूमि अछी जहाँ सीता माताक जनम भेल ते त्याग साहस आ आत्म आ तुम स्वभावी मानक प्रतीक छ गाग्री राजा जनक दरबार मे पैद पैद विद्वान सबके शास्त्रात में पराजित करैल भारतीय क पत्नी छली जे आदि शंकराचार्य के शास्त्र में प्राचित कलयनी मुदा समयक चक्र साथी हमरा बाहरी आक्रमण रूढ़िवादिता प्रदा परथा आ बाल विवाह जेहन कुप्रथा सब समाज में पैसा सी गेल स्त्री के चौका बर्तन धरी समि कहता देल गेल जकर परिणाम ई भेल जे जे मिथिला ज ज्ञानक केन्द्र छल ओकर आधी आबादी अधी छिक अन्धकार मे चलि गेल
हँ सखी तखने तऽ स्थिति बदलबाक जरूरत अछि वर्तमानमे सरकार सेहो कतेक योजना चला रहल अछि ओकर के प्रभाव देखि रहल अछि
ह्म बदलाव भ रहल अछि बिहार सरकार मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना आ पोषण योजना गामक गामक लड़की सभके कूल घरी पहुँचाए बालक
जनक लड़की सब हाथ मे साइकिल ल रहत कहत कतहऽ गाम सड़क पर निकलैत छथि तहः ओ दृश्य अपन आपमे एकटा क्रांति सन लगायैत अछि एकर अलावा पंचायती राज स्वास्थ्य मे महिला सबके चालीस वर्ष पचास प्रतिशत आरक्षण द गेल अछि आजू गाँम गाँम मे महिला मुखिया सरपंच आ वार्ड सदस्य बनी रहल छथिन
हँ सखी एते एकटा कड़वा सच्चाइ ई सेहो अछि जे आरक्षण भेटला के बादो कतो जगह मुखिया पति के कॉन्सेप्ट चलि रहल अछि नाम महिलाक रहैत अछि मुदा काम हुनर पति या ससुर करैत छथि एहि पर अहाँ की कहब
अहाँक ई सवाल बहुत तीखा आ व्याववहारिक अछि बहिन ई बात सच अछि जे शुरुआती दौर मे पुरुष वर्ग अपन सत्त छो बैकग्राउंड लेल तैयार नाए छल ताहि लेल ओ महिला सभे के केवल मुखौटा बना कतऽ राखलनी मुदा आब स्थिति बदल रहल अछि जखन महिला सभ ट्रेनिंग लैत छथिन दू चारटा बैठक मे भाग ले छथि तऽ हुनका अपन अधिकार ज्ञान भ जात अछि अबा कतेको एहन महिला जन प्रतिनिधि छथिन जे अपन पति के साफ कही देत दस्तखत हमर चलैतक तऽ निर्णय सेहो हमरे ह तक जागरूकता आबए मे समय लगत अछि मु बदलाव अब हिमानी अछि
ठीक है सखी जड़ि हमरा के एगो काम आबै छै तऽ हम करै छियै
ठीक हइ बहिन